की हाल समाचार
तुलसी की हाल चाल छौ,
हँ कहि अपन।
हेलो।
हेलो।
बाजही।
कहलियौ की हाल समाचार?
पना खेलिए। की सब करै छियै?
ओ की करै छ?
हेलो ये पञ्चमी मधुश्रावणीवला कतहोसभ देखलियै याद त याद भेलौ।
कहि दै छियै आ सबेरे खाना पीना बनायब ने ता दुआरे।
था तथााते देखलियै कनि याद त्याग केलियै ओकर बाद सोचल रियै जे तोरो कऽ दियौ फोन तू फेर उठेलही ने।
तैहि दुआरे हम कनि कहलियै आब कनि खाना ताना आरसभके ओरिया लै छीिय हमर बाबा अ छथिन ने। खाना तऽ बन छलै एखन तऽ चाय बनल नाश्ता।
हमरो सबके बनल छै। चोल भात दालि सब्जी भुजआ चटनी इएह सब हँ गेल छलियै घुमय लए।
कहलिय एकी ज क बात कऽ ले छियै।
तू कयगे भै ने केलही ग बड सुन्दर छलिये बर ए बेर के गेल छलिये घूमे ले से बड सुंदर छलिये देखलिये खाना पीना। बात व्यवस्था बड्ड सुन्दर पूरा बहुत नीक भेल छलैया।
हँ की कहियौ हमरा देखै छ बाबा। मोन खराब छै न तै दआरे आँ।
मिथिला अ मिथिला पेन्टिंग नहि सिखबैी।
हँ सिखबौ केना नहि सिखबै गे।
हँ-हँ। सभ सीखै छै मधु, हम, तू, रानीसभ सभ आओर कही कीसभ खेलनि हेँ?
कहलियौ तऽखन चूराा भुजलहुँ हे खेलहुं हे न। मिलाज मिल कऽ बाबे।
तऽ भात दालि सब्जी।
ग अपने सब जे बच्चा मे इसकुल अपने सब जे बच्चा मे जाइ छलियै। इसकुल।
हँ।
त के कह कते मजा आबै छलै कबड्डी सब मालिक मालिक पोखरि पर जाइत रहै छलियै मास्टर सब ख
बारी मे हमर कनी खमहर भेल छलिय तऽ खमहर के सब् जीव आरो। ओकर ओकर पकौड़ी बड्ड नीक होइ छै एनाह। खिरा नून होरैत सब सायन क ओकरा तर कऽ बनाउ तऽ बड्ड नीक ओकर पकौड़ी हेतौ खमहाउरके।
आ तमे गरमे गरमे खायइमे बड़ नीक लगतौ। आ त से छल।
चलौबे ठीक ठाक कनि कलशलो छलैा एमहरवला लेकिन ओम्हर बड्ड भेल छलौ।
ओ तहन तऽ ठीक छलौ।
नहि नानियोके एतय भेल छलै हेँ बहुत फड़ल छलै हे।
अपना सबके तऽ बहुते फरिते छै ने।
ह आर सब सुना।
आर सब त ठीक कहलियौ की जे बचपन याद आबि गेल अपने सबके कते इसकुल जाइ छलीए त
त देखलियै आलू कटहर एय सबके सब्जी बनेने आर बढ़ियाँ सँ तोरा भात दालि परोरके भुजिया नय होइ छौ परोर के
हँ अल्लू के भुजिया, सलाद जादा सलाद खाय छैय त नीके होइ छैय सलाद खाइ छैय त सलाद त डॉक्टरो कहै छैय जादा खाऊ।
सब्जी बनल छलौए आलू कटहर एय सबके। हँ।
वए कटहरके सब्जी बड्ड नीक लागै छैय उसैन कऽ तैर कऽ जे बनेबही।
नय यै एहेन नय छलैए लेकिन अथी के खम्हाउर के छलै एकरा भुजिया। अपन बाड़ी ओय दलान पर जे आम सब छैय ने उ आम किछे पाकल छैय। किछ त एखनो काँचे छैय। ओकरे अनने छलियै ओकरे थुरिकऽ चटनी बनेने छलियै। हँ। नय आर सभ सुनबही आर सभ सही छौ। अच्छा खेनाइ की सभ खेलियै। नय हमरो अंगना मे बनल छलियै सेह सब भोरमे त नास्ता मे कहनेहे रहियौ। मड़ुआ छलै भेल जे दस